हलो!
हरी ओम।
हरिओम? कीअं आहियो हा। हा-हा मांलीय
केॾी देर खां लॻायां थी सभिनीन खे रिंग अचे थी पर तां रिंग नथ
अच्छा! त तां अच्छा! त उहो चालू न कंदा न जेस तेस उ न ईंद आहिनि हुननि जी
पर हिन में पोइ उहो टास्क त पूरो थो ॾेखारे पोइ हुनन जो।
अछा त थी वियो हुनन त हुनन जी न वेंदी हुनन पोइ वरी।
त तव्हांजी बि कंप्लीट पियो ॿुधाए।
न न मुंहिंजो क न थियो आहे अञा मां ट्ररो दि ही जोईन थी आहियां।
अच्छा- अच्छा, अच्छा ॿयो कीअं सब ठीक आ।
त ठीक आहे बढ़िया आहे।
हा नाश्तो वाश्तो थी वियुव?
नाश्तो बस थी वयो आ हाणे वञण जी तैयारी थी हले पई। असांजे हिते थोरो सो सवेल जो हूंदो आ असट हा सुबुह सवेल जो टाइमिंग अथए न असांजो त वरी सवेल अठे बजे नाश्तो थी वेंदो आहे असांजो। अर ॿारहां हिक बजे तक मंझंन जी तैयारी थी वेंदी आहे त हाणे बस दो बजे खां पोइ लंच टाइम चालू थी वेंदन हिनन जो सभिन जो।
हा-हा!
हूं!
ॿियो ॿुधायो छा खाधो नाश्ते ते! हा- हा थी वियो असांजो हिते भाभी जन वट आयां थोरो त लेट खाईंदा आहिन हीते। न त असांजो हुते साढे अठे थी वेंदो आ।
अच्छा, सवेल वारा आहियो न तव्हां बि हेन।
सवेल वारा हे खणी वेंदा आहिन साढे अठे नास्तो दुकान ते ऐं मां बि खाई वठंदी वठंदी नवे सवाय नवें स ऐं ॾींहं जो हिकु व रोटी तयारु। हिकु लगे टिफ़िन वेंदो अथन वरी ॾींहं जो। त असांखे टाइम ई न लॻंदो आहे न पोइ ॾींहं जो बी अढाइ सुमी पवंदी आयां मा। शाम जो वरी पंजे वगे असांजा नल ईंदा आहिन सरकारी नल
अच्छा!
हा वरी पाणी भरियां बासण वासण मलीयां।
अच्छा, सभु पांणई कंदायो तहां?
सभु सभु सभु कम पाणंई
त ॿई ॼणा आहियो तव्हां घर में।
ट्रे ॼणा आहियुं न हिकु बाबू आ न।
अच्छा, नंढो तव उहो?
न तॾी बि अरिड़हें साले जो आ।
अच्छा -अच्छा
हा त मां हेॾे पेक मां हेॾे पेकनि में आयल आहियां घुमंण लाए।
अच्छा हा बाबू कॉलेज पढ़ंदो तव
हा बी बी ए तो करे न नागपुर खां।
अच्छा मुंजा बि वॾा ई हिनि ॿार। मुंजा बि कॉलेज में ई इनि ॿ बाबू हिनि हिकु एम बी तो करे
अच्छा
हिकु बी बी ए जो सेकेंड ईयर थसि।
नागपुर मां ईं?
न न असांजे हिते पंहिंजे ई शहर में।
अच्छा पंहिंजे ई शहर में अच्छा -अच्छा असांजे गांव में इह्ये सभु कान्हन फैसिलिटीयुं त हे पो नगपुर खां करे तो।
अच्छा, न असांजे हिते आहे सभु फैसिलिटी ईअं। सुठियूं हिनि कॉलेज सुठा हिनि हिते असांजे हिते।
असांजो गांव आ न पूरो मराठी आ न सभु
अच्छा तहां हुनई साइड रहंदो आहियो महाराष्ट्र।
हा महाराष्ट्र साइड आहियूं न असां हा।
हा त महाराष्ट्र में नागपुर त बढ़िया तव न तहांजी पढ़ाईअ जे हिसाब सां पो वरी।
हन हा।
असांजो वरी थोड़ो परते ई पइजंदो त इन्हे करे, अंउं पंहिंजे शहर में आहिन असांखे सुठीयुं सुविधाउं आहिन।
तहां काथे एम पी में आहियो?
हा असांजो एम पीअ में आ।
अच्छा -अच्छा एम पी में आहियो हा सही ॻाल्हि आ न हुं। ॿियो ॿुधयो?
हाणें, हाणे असांजे हिते कचालू ठहिया इनि। सिम भाॼी ठही वईया।
अच्छा -अच्छा तहां बि हिकई फैमिली रहंदा आहियो।
असांजी ज्वाइंट फैमिली आ।
ज्वांइंट फैमिली आ, अच्छा -अच्छा त पो ईंयं तहां ॻाल्हायो ता त, पो ईअं तहां ॻाल्हाईंदा आहियो त कोई कुछु चएंदो न तव।
न फ्री इनि असांजे हिते कोई अहिड़ो कुछ कान्हे बाउंडेशन की असां अलॻि सां थोड़ो सो ॻाल्हायंउं।
असांजी ॾेराणियुं बि पर मां अलॻि रहंदी आहियां सभु अलॻि अलॻि रहंदा आहियूं त परे- परे आहिनि थोड़ो घर त उहो कोई असांजो बि लेन देन कान्हे को
हा असांजे हिते बि ईंअं अहिड़ो कोई बाउंडेशन कान्हे की।
न न बाउंडेशन ईअं कुछु बि कान्हे को, हा। पर तॾहिं बि गांव जे हिसाब सां थोड़ो ईंअं मर्द चिलाईंदा हिनि न भई ॻाल्हायो न केंसां घट ॻाल्हायो गांव में। त असां घट वेंदा आहियूं केॾे बि आसे पासे में न वेंदा आहियूं भया आहिन न सब।
अच्छा
हा सिंधी असां चार चार ॾेराणी आहियूं पाण में बस।
अच्छा सफ़ा हेतरो की अथव या।
हा बस असां चार ॾेराणी आ हिक ॿियो सिंधीअ जो घर आ बस।
अच्छा अच्छा
हा
ॿियो तव्हां छा खाधव?
असां भाभीय उन बसर अउं आलू कद्दुकस करे हुनजा पराठ पचाया हुअई।
अच्छा
हा कच्चे जो
हा
घाटो खाधऊ ऐं हेठ नंढी भाभीअ डोढो पचायो हुयइ चेअरो।
हा
उहो थोड़ो खाधोसे हाणे ॾींहं जो अलाए छा ठाहंदियूं छा ख़बर पुछन पयी दीदी। छा ठाहियूं मां कुछ बि ठाहियो सब ठाहियो सब खाईंदासि असां।
त तव्हांजे इते पढ़ाईअ जे अलावा ॿी जीअं हुजेव त फैसिलिटी हु घट ट ई हूंदव गांव जे हिसाब सां।
मांजो एक्चुअल में मां ॿे गांव में रहंदी आहियां हेॾे मां पेकन घुमण आई आहियां।
हा मतलब उहो ई तव्हां जाते रवंदा आहियो त मार्केट वग़ैरह त हूंदो न हेॾो?
आ आहे ईय मार्क। कॾो गिरे स्टेशन व़गैरह कान्हे ठयल।
अच्छा
हा स्टेशन लाए असांखे ॿे गांव वञणो पवंदो आ।
अच्छा हॉस्पिटल जी सुविधायूं इय न मिलंदियू हूंदव पो त तव्हांखे
जीयं नागपुर चंद्रपुर नागपुर चंद्रपुर हा या गडचरूली
अच्छा त पढ़ाई तव्हांजा ॿार पो हिते ई कयो तई गांव में
चनन त असांजे जेके डेरो प्रोग्राम चंदन त गांव में ई कई आ के नागपुर में कई आ कें गांव में कई आ
त स्कूल हूंदा इन गांव में
आहिन स्कूल पर मराठी आ उते
अच्छा टोटल मराठी त न हूंदव न कुछ हूंदव न पंहिंजी बि त
जिअं चॉइस न हूंदी आए सब्जेक्टन जी पर मराठी ज्यादा इ कर ते आहे एटी परसेंट मराठी हलंदो आ हुते। जिअं कॉमर्स खड़डो त मराठी में। हिक सबजेक्ट हुनमें जीअं हिंदी हिंदी असांजो कंपलसरी हूंदो आ न त हुते मराठी कंपलसरी आ।
हिक सब्जेक्ट मराठी हूंदो न बाक़ी बाकी सभ हूअं ई हूंदव न सब इंग्लिश में इन हा। इंग्लिश स्कूल अथव तांये हिते?
हा आहिन इअं आहिन न इंग्लिश स्कूल बि आहिन। त असांजा उहई गड़चिरोली वेझो आ, चंद्रपुर वेझो आ, नगपुर वेझो आ। तॾहिं बि चार पंज कलाक लॻंदो आ। गढ़चिरोली ॿ कलाक चंद्रपुर ॿ कलाक
अच्छा अच्छा चंद्रपुर में असांजा बि आहिन, माइट आहिन चंद्रपुर में
अच्छा अच्छा अच्छा हा त चंद्रपुर असांजे गांव खां ॿ किलो ॿ किलो ॿ कलाक लॻंदा आहिन बस में
मुंहिंजी ससु जी भाॼाई जा हुते थस पेका
अच्छा अच्छा हा असां चंद्रपुर डॉक्टर होॾे इ वेंदा आहियूं। डिलीवरी वग़ैरह असांजी सभनी जी हुते इ थियल आहिन ॾेरानियूंन जी।
अच्छा हुं हुं न खैर असांजो शहर सुठो आ त असांजे हिते त सभ पो ईओई कि पढ़ाईअ लाइ बि ॿार न बि वञनि था त तो बि हिते बढ़िया पढ़ाई अथन सुठी पढ़ाई थन हिते पर अॼ अकल थोरी एडवांस पढ़ाई खपंदी थन त हा ॿाहिर था वञन पिया हुनजे लाए त मुंहिंजो वयो हो नंढो बाबू वयो हो पढ़ाईअ जे लाए पर उते थोरी सी दिक़त थिएस पई हॉस्टल में खाइण जी दिक़त थिएस पई त उहो वरी वापस स मां हिते बी बीए कंपलीट करे पो भई एम बी ए ॿाहिर वेंदुमांव
अच्छा अच्छा
त वरी वापस हली आयो
हाणे मां जंहिंखे भी फ़ोन पई लॻायां न हुन खे फोन ई न पई लॻे अने मांहिंजे तरफ़ा शो करे पेईपर अॻलो माण्हू न पियो खणे
त थी सघे थो बिज़ी हुजेव इन करे न खणंदा हुजेव
इन लाए मां मैसेज बि कयो पहिरीं हुनन खे की मां फोन कयांव छा, त हुनन हा लिखयो त मां कयां पई त लॻे ई न पई अलाए पो हुनन जो टास्क कंपलीट थी वियो हूंदो पर मांहिंजे तरफ़ां त वञे न मांहिंजो न थियो आ त
हा हा त खणंदव त ई तां जे हा त हुनन जो थी वियो हूंदो कमिंग इनकमिंग और आउट कीअ हूं त उ न खणंदा हूंदा
हा हा पर लिखजी त पर ईअं लिखजी भी अचे पियो की उनका कॉल बिज़ी बता रहा है, थोड़ी देर बद आप करें, ईअं करें
अच्छा न मुंखे बि कोई करे पियो त वरी उओ चए पई की तुंहिंजो कॉल बिज़ी थो अचे मां चयोमांस न मां त ॾिसंदम पई ॻालायां मोबाइल त फ्री हुई मुंहिंजी त चईं मां थोरी देर खां
त तांजो बिज़ी पियो ॿुधाए
न मां बिज़ी न हुयम हो थी सघे थो कि नेटवर्क इशू थींदा वनेव। नेटवर्क इशू बि थियन था न बारिश पएन थी या अंदर आहिन काथे कम में आहिन त नेटवर्क इशू था थियन पिया वरी
हिते मौसम कीअं थव, बारिश थव?
असांजे हिते हाणे हिक ॿ ॾींहंन खां आहे सुठी बारिश आ पर अॼु हल्की उस निकरी आई आ
ह असां वट भी, असां वट भी ॿ ॾींहं बारिश ॾाडी हुई अॼु असां वट बि मौसम खुलियल आ। रात जो ॾाडी बारिश हुई ॾाडी
हा ॿिन ॾींहंन खां हिते भी बारिश हुई ॾाडी पर वरी अॼु थोरो सो मौसम सही थो हले
हा ॿियो ॿुधायो
हा सभ ठीक आ हा
छा कंदा आहिन
असांजो पंहिंजो बिज़नेस आ।
अच्छा अच्छा।
हा, मुंहिंजो सहुरो बि वेयंदो आहे। मुंहिंजो घोट ती वेंयंदो, ॿार ती वेयंदा आहिन ॿई। पंहिंजे बिज़नस में पंहिं बिज़नस ई आ असांजो।
मुंजा ॾेर जनि पाण में चारि भाउर आहिन त सभिनीनि जा बिज़नस, असांजा बि अलॻि-अलॻि आहिन चारि ॾेराणिय असां, चारई ॾेराणियूं असां अलॻि-अलॻि शहर जी आहियूं। हिकु यू पी जी, टे महाराष्ट्र जी आहियूं असां वॾी वारी असांजी यूपी जी आ त हुनजो बि हिकु
केरी थव?
जी?
यूपी में काथां जी अथव? कानपुर जी अथव। असांजे लखनऊ में आहिन माइट वरी
अच्छा लखनऊ में हुननि जी भेनर रहंदियूं आहिन वॾी ॾेराणी जूं।
अच्छा।
हा-हा, उननि खे ड्राईफ्रूट जो बिज़नेस अथनि, लखनऊ में हुननि जी भेनरुनि खे।
न हिननि खे वरी ऑटो पाटृर्स अथनि।
हा-हा न हुन मुंहिंजी ॾेराणीअ भेनरुनि खे अ असांखे कंफेशनरी, जो आ हिकु खे हिननि मुंहिंजे मां हसबैंड खे कंफिशनरी, कंफिशनरी एॾे जे जे चिप्स, कुरकुरे, बिस्किट चाकलेट हा हिनखे कंफेशनरी चवंदा आहिन हिन जो थोक जो आ।
अच्छा।
हा बेकरी टाइप में पर बेकरीअ, जो टोटल न सिर्फ़ ब्रेड ऐं पाव विकणींदा आहिन हो बि लोकल ब्रांड वारा हाय छोकी गांव आ न गाइन में हायफाइ ब्रांड वठंदा न आहिन। त लोकल, हा जीअं लेस जी चिप्स डायमंड जी, हल्दीराम जीहे चिप्सूं विकणींदा आहिन नमकीन, मिक्चर वगैरह इहे बि विकिणींदा आहिन। पाउचो पंजे पंजे वारा पर थोक जो आ असांजो, थोक जो पेटियूं- पेटियूं वेंदियूं आहिन सभु बिस्किट, पेटियूं हा तोश न न ॿिनि खे इलैक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक ऐं हिकु भईया त कोरोना में एक्सपायर थी विया, ॿियों नंबर वारा हा हा किडनी बि ख़राब थी वईन ऐं कोरोना बि थी वियियो उन्हनि खे।
अच्छा।
हा त उहे एक्सपायर थी विया दो हज़ार इक्कीस में
हं हुन टाइम में कोरोना बि केतिरो फैलजो हो ॾाढो फैलजो
असांजी, नंढी भाभी बि कोरोना में वई न।
ताई नंढी डेराणी?
भाॼई।
भाॼई?
हा-हा, मुंहिंजी भाॼई।
अच्छा।
हा, उहा बि कॾहिं बीमार न पेंदी, अउं कोरोना में बीमार थी त अॻोपोइ
अच्छा। कोरोना में त चङा भला माण्हू बि हली विया भई,
स नंढ नढा ॿार
अच्छा, नंढी नेटी हु भाॼाई?
भाॼाई नंढ असांखां नंढी हुई न असां ॿई भेनर वॾी आहियूं, ॿई भाॼायूं नंढियूं आहिनि।
अच्छा।
हा त नंढी वारी भाॼाई गुज़ारे वई न वेचारी।
उहोई चवांती न भइ कोरोना अहिड़ो आयो की
उहा हा, पो नंढे भाउ जी ॿी शादी कराईसीं न।
अच्छा, त पहिरें में ॿार हुयसि पो?
पहिरीं वारी खे त धीउ पुटु हुयो न।
अच्छा।